हेलो
हँ आरती कि हो रहल छैय? ठीक
गे पूजा कतय रहल छलही कतबो कॉलसँ तोरा फोन कर रहल छिय तू फोन नहि उठाबै ले
तनी बीजी छलियै अभी हम हेलो
कूके गेल छलू की?
हँ तनी बैंक के काम से जाइत छलियै।
ओ ओते तऽ बड़ भीड़ छलैक होतै?
की कहै छियै?
ओतय तऽ बड्ड भीड़ होबैत छैय ने बैंकआरमे?
बड्डी भीड़ रहले छैय ओहिज पे तऽ।
ओ आ एहि से फोन ना सुन पैली। हेलो
हँ
अहाँके सुन हमरा हमर आवाज सुनाइ दै छैय?
हँ दै छैय दै छैय कहू। हम जरा बैंक गेल छलियए उत्तर बटी भीड़ छलै तऽ फोनो नहि सुनाय पड़लय। की भेल? कहा छी?
हँ नहि तऽ हम तऽ अहिना फोन काय रहल छलियै अच्छा तू बैंकके करे गेल छलू कोई नया खाता खोलबैक छौ की?
हँ एगो खाता एगो योजना अबै छैय सरकार के तरफ से।
अच्छा
तअ खाता तऽ पहिलहि से छै ई जे दीदी योजना आबै छै न
अच्छा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
हँ उहे उत्थान योजनामे ओकरेमे दस टका मिलै छैय प्राप्त होइ छैय।
पचास हजार टका मिलय
हँ पचास टाका मिलै छैय ओकरामे। हजार
हँ पचास हजार टाका मिलैत छैय एखना।
तऽ उहे कहै छियै कि पचास हजार टका मिलै छैय।
अच्छा अच्छा
ओकरे ओकरे रूपे चेक कराबे गेल छलियै दीदी के खातेमे रुपया आबे हे गेल छैय।
अच्छा वाह ई तऽ बड़ नीक खबर छैय सरकारक ई योजना सचमे हमसभ छोरी सभक पढ़ाई लेल बहुत पेद मदीत अछि आब दीदी आगे कि पढ़ाई आराम से कर सकती है।
हँ ई तऽ घरमे सभ बड़ छथिन। अच्छा अती तोरा पता छै कि सरकार महिला सभके लेल एक एकटा आओर नीक योजना आबै छै फ्रि सिलाई मशीन योजना
अच्छा ना गे हमरा तऽ एकरा बात मे कोनो जानकारी ना छै ई की छैक आ एकर लाभ कोना भेट आंय -
एहि योजना के तहत गरीब आ श्रमिक महिला सबके आत्मनिर्भर बनाबैके लेल सरकार मुफ्त मे इलाज मिल सिलाई आइ मशीन दे रहल छै
अच्छा
बस एकटा फॉर्म भरैके होइ छै एकरामे
हाँ
हँ आवेदन फॉर्म भरेके होइ छै
अच्छा ई तऽ बड़ उत्तम योजना छै हमरा मम्मी के सिलाई कढ़ाई के बड़ शौक छै मुदा घर मे मशीन नहि छै एकरा लेल की काज चाही
एकरा लेल मम्मी के आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र पास पोर्ट साइज एगो फोटो होइके चाही मोबाइल नंबर होइके चाही आ नजदीकी आर टी पी आर काउंटर होइ चाही चाहे ऑनलाइनो फॉर्म भराबै छै ईवला
अच्छा भरल जा सकैत छै
हाँ हम कहैत छी अपन मम्मी लेल फॉर्म भर लेब
अच्छा हाँ गे तू बड नीक कहली हम आइ साँझ खने सब क कागज तैयार कऽ कऽ रखब आ ई योजना सबस अ हम महिला सब अपन पैर पे ठाढ़ भऽ सकैत छी
हाँ एकदम
योजना तऽ बहुत नीक छै बस हमर सबके समयपर जानकारी मिलल बहुत जरूरी छै चलू अब हम घर जा रहल छी कल भेटब
ठीक छगे कालही दस बजे हम तोरा घर आब निक नीक जका जका जाइए है ठीक छै
ओर कतहु कतहु योजना जा फरके पता चलतै
हँ आ सुनू ने एकटा गप ओर कहै छी हम अहाँके
हाँ कहू
अहांके बच्चा बुतरू सब लगे छै कि अहाँके आसे पासे छथिन ने
हाँ
अच्छा वही तनिका तनिका आवाज आबै
हाँ छोटक तनी बड्डी बदमाश छै
की करब बाल बुतरू बदमाशी नहि करै तऽ कह हम अहाँ करब
हाँ
अच्छा सुनू ने तो अहाँ से हम एगो गप कही छियै एकटा से सरकार के एगो मैया योजना भी आबै छै
हाँ मैया योजना भी एगो चलल छै
हाँ ओ आरमे ओ आरमे की की फार्म मे कागज लगै छै हमरो ओर के ओकरा आर मे नाम भराक के मन छै
अच्छा ओकरोमे इहे सब कार्ड लगैत छै जैसे कि आधार कार्ड ओर राशन कार्ड होवय के चाही ओकरो मे पासबुक होबयके चाही ओकरोमे ओकरामे तो राशन कार्ड बहुत जरूरी छैक
राशन कार्डमे जे अगर नाम छैतै तबे उ
तबे उ लाभ मिलतै
अच्छा ओकरा लगी राशन कार्ड बड्ड जरूरी छैक न हाँ हाँ नहि नहि हमरा आरके राशन कार्ड छैक
हाँ तब तऽ बड्डी नीक बात छै हाँ तब तऽ बड्डी नीक छै तऽ ई आवेदन फॉर्म काहि नहि अपने भर लेलहुँ
ना ना हमरा आरके जानकारी ठीक से ना रहल छै तऽ अहाँ जे हमरा आर के बता देलू ने तऽ अब हमे जाके आ प्रज्ञा केन्द्र से भरबा लेब प्रज्ञा केन्द्र से भरत
हँ हँ प्रज्ञ केंन्द्र से चाहे अंचल ऑफिस मे भी जा करके अनचल ऑफिस मे भी ई काम होइत छैक अभी तो उहों जाकेँ हो जाइ
चलू ई तऽ अहाँ नीक जानकारी दे देेले छी सकी तऽ हमे तऽ जाय के करबा लेब अच्छा एक तऽ
हेलो
हमे आयुष्मानो कार्ड बना
हँ आयुष्मानो कार्ड बनैत छै वहाँपे अपने आर नहि बनेलिए कि आयुष
न नहि सखी हमरा आरके जानकारी नहि भेल छै तऽ हमे न बनले छियै एहिही ल तऽ अहाँ से हम पूछब छीये कि जे अगर बने तऽ हम आयुष्मानो कार्ड बनवा लेब
हँ हँ आयुष्मानो कार्ड बना ले हू बहुत बहुत सहायता मिलैत छै सरकार के तरफ से आयुष्मान कार्ड मे रोग बीमारी मे बड्डी काम आबै छै ओ फड
से बात आइ सखी से होता हमरा आरके तनिका इहो बता दो अहाँ जे आयुष्मान कार्ड रह से ऑपरेशन उपरेशन कराबै मे तनि आराम हो जाय
हँ ऑपरेशन छोट मोट ऑपरेशन मे काम होइत छैक लेकिन बड बड जैसे ओपन सर्जरी मे नहि हो होइत छैक
ओ मने बड ऑपरेशन मे ओकरा आरकेँ सहयोग नहि मिलैत छैक
नहि ब्लड ऑपरेशन मे ओकरा सबमे सहयोग नहि मिलैत छै
ओ ओ तऽ तऽ हमरा आरकेँ तनिका छोट मोट जैसे सहयोग तऽ हो जाइ ने
हँ हँ ओकरामे तऽ हँ सब मदद मिलतै लेकिन त मनी कम मिलते बड्डी ऑपरेशन मे न नहि होते छोटा छोटा ऑपरेशन न मे सहायता हो जाइत छै ओ
अच्छा अच्छा तनिके छै तनिका हमरा आर के बस यही जानकारी चाही अच्छा अहाँके करी आरके काज भेटल छै की
हँ हमरो कार्य के काम भेटाल छै अहाँ के भी काम भेटाल छै की
हँ हमरा आरके भी हमरा आरके भी एकटा कारी आरके काज भेटायल छै जेकरारमे ने आमदनियो होबै छै सखी
हँ प्टी नीक काम छै मोबाइले से देखू ने पहिले से बात कर कर के ओकरा मे टाका मिले छै तऽ कितना अच्छा जैसे कि अहाँ के हम बातियाा करके ओकरा में पैसा मिले छै ऐसे की पैसा ऐसे मिलते ऐसे ओ एप से बतियाबे से ओकरा मे टाका मिलै छै
बताउ कितना नीक बात छै इहर से कितना सहयोग होबै छै ऐसे भी तो हमनी आर के की ब की काज छै तनिका जे फुर्सत मिले छै तऽ सखी सहेली से त गप करलिय छिय ह ह आ ई अगर एप के थ्रू बात करब अहाँ आओर हमे तऽ अहूँंके पाहा भेटाइ आ हमरो के पहा भेटल
अ अहाँके भी बेटा बहुत नीक काम छै
ई तऽ हमरा आरके खूब नीक लगैत छै सकि हमहूँ एकरा आरमे जुड़ल छियै तऽ कोनो कोनो काज आबे छै तो करे छियै
जागरूकता वाला टी वी जागरूकता वाला भी काम आवल रहै छै अहाँके कहिल रहै की
हँ हँ त टी वी जागरूकता वाला भी हमहु केने छियै सखी वार मे ने बड नीक नीक जानकारी मिले छै
हँ जानकारी तऽ बड्डी मिललै ह ओकरामे सब तो कहाँ अच् छ है की टी बी से छुआत छूत के बीमारी होइ छै लेकिन ओकरा से पता चललै कि नहि टी वी छुआछूतके बीमारी नहि होइ छै
हँ हमरो पता छलै ने सखी कि टीवी मारक बीमारी छै ओकरा मे जान चल जाइ छै लेकिन उ जब हम के टास्क के केेले छियै तऽ हमरा आर के पता चलल छै कि ना टी वी के भी इलाज होवे छै अगर समय पे इलाज
समय पे इलाज हो जाय तऽ कितना अच्छा आदमी तुरन्त स्वस्थ हो जतै
हँ जान बच जाइ छै सखी हमरो के भी मालूम चलल चलू
छै सखी फ्री टाइम मिललै तऽ फोन करत
हँ ठीक छै चलू रखू
मम्मी